हेलो, जय झूलेलाल दीदी। जी -जी, हा, ॿियो सभु मज़े में?
सभ बढ़िया, केर तो ॻाल्हाए?
मां भरथना मां ती ॻाल्हायांव दीदी, हे हा - हा। हिते तहांजा माइट्र रहंदा हिनि न जान तहांजी बिरादरीअ जा हिनि शायद हिते। वरयानी करके इनि ह न
अच्छा- अच्छा वरयानी
जी -जी, हा -हा, मां हुननि जे घर जी नूहं आहियां त मां तहां सां हा थोड़ो मुखे जानकारी वठिंणी हुई। पतो पयो तहां वेंदा रहंदा आहियो बाज़ार में कानपुर में त मां च्युमि तहां सां थोड़ो ॻाल्हाए वठां, थोड़ी मदद कंदव न मुंजी तहां?
हा- हा, ज़रूर -ज़रूर, ॿुधायो ॿुधायो।
समय अथव न काॾे अचिणो वंञिंणो त ना हे भेण त मां तहांखां इन करे टाइम घुरी करे मां च्युम ॻाल्हायां पो पुछांव। सभु जी जानकारी वठांव तहांखां।
न -न टाइम ई टाइम आ तहां ॿुधायो।
जी -जी छा हे असल में असांजे हाणे निणांन छोकिरे जो विहांउ बीठी आ त, हा, त असांखे उनजे लाए थोड़ो लट्टे कपड़े जी कएंणी हुई, शाप
अच्छा -अच्छा
त चवां पई की कानपुर में सुठियूं -सुठियूं दुकानियूं ॿुधियूं त आहिनि पर असांजे बज़ार जी अहिड़ी जानकारी आहे कान्ह उतां जी त चवां पई हा त कंहिं ॿुधायो असांखे भाभीअ की चयंउं की तहां वेंद दा आहियो बाज़ार कानपुर में सुठी जानकारी तव हुतां जी बाज़ार जी त मां च्युमि तहां खां ॻाल्हायां, त पो तहां मुखे वठ वठी हलंदव दुकाननि ते पांण सां गॾु।
हा -हा, ज़रूर- ज़रूर, जॾी तहां अचो तॾीहि वठी हलंदीमांव। हिते त बढ़िया कपड़े लट्टे जी ॾाढी वेरायटी आहे।
हा, हा -हा ईंयें त ॿ ट्रे दुकानयूं असांखे बि ॿुधल आहिनि। पर वरी बाज़ारि जी एॾी जानकारी ना हे न की काथे कहिड़े हिनमें एरिया में आ कहिड़े हुन में आ, त चवां पई की तहां ॿुधाइजो पो जंहिं समय तहां फ्री हुजो, मथ्यें महीने माखे अचिणो आ। हा, न, त, हे, हा- हा सांवण लॻंदा न, त अंश अचिणो आ मुखे कानपुर एॾेहे ते त चवां पई ईंदमि, त तहां उन्ह समय ते काॾे वेंदव त न -न भेंण?
न न कोई काॾे बि न वंञिंणो आ मुखे तहां अचिजो अॻिले महीने मोस्ट वेलकम तहांजो।
हा ॾाढी ख़ुशी थी, मां उहोई ॾका पई चवां पई तहां खां पुछां कीअं मुखे लॻे पियो की अॼुकल्ह माण्हू पंहिंजनि खे बि नथो एतिरो समय ॾे त तहां मुखे कीअं ॾई पाईंदव समय। पर तहां जहिं हाल ॻाल्हायो ता त मुखे त लॻे तो की ॾाढी बढ़िया तव तहांजो स्वभाव अंउं ॼणु पांजे में ई ता लॻो परावन में लॻो ई नत्था ॼणु त मां
न, न- न भेंण अचो -अचो मुख् मुखे ॾाढी ख़ुशी थींदी अचो पांण घुमो अची पांण घुमिजो बि, अंउं मां तहांखे शॉपिंग बि कराईंदीमांव।
जी जी त तव्हांखे थोरो फैशन जो आहे तरीक़ो भई कंहिं हिसाब सां हाणे हले थो लटो कपिड़ो कहिड़े तरीक़े जा था हलनि छोकी ॾींहों ॾींहुं फैशन मटिजंदो थो वञे त असांखे त हेएॾी जानकारी आहे कान ऐं पंहिंजे लाइ बि वठिणो आहे ऐं जी हा पंहिंजे लाइ वठणो आ ॿार जे लाइाए बि वठिणो आ लटो कपिड़ो त चवां पई तव्हांखे हुनजो हूंदो न की काथे कहिड़ी जॻह उते सही रेट बि पवंदा ऐं सही शइ बि मिली वञे असांखे जीअं।
हा हा तव्हां मतलबु हिते अॼु साड़ियूं सभु त हले थो फैशन अ में
अच्छा अच्छा साड़ियूं मिलंदियूं आहिनि सुठियूं हिते?
सुठियूं सुठियूं अगरि रेडी टू वियर खपेव त रेडी टू वियर बि मिलनि थियूं जीअं न बसि प्लेटियूं ठाहे करे ईंदियूं आहिनि बसि तव्हां पायो ओॾीमहिल।
हा अॼुकल्ह त इहो ई हले थो की पाण जा बि झंझट छुटा आहिनि बसि हुक लॻायूं पाइजी वई साड़ी अॻे हूंदो हो की सेट कर सॼी वरी प उनतेे पेटीकोट में हुन में विझ सही सां ऐं वरी प्लेटियूं ठाहे वरी मथां इहो चूनट ठाहे त ॾाढी मुंझ लॻंदी हुई हाणे त अॻे तॾहिं त असां साड़ियूं पाइण ई छॾे ॾिनसीं। इन पो लॻे ॼण कलाक में साड़ी थी पाइजे हिक त तेसिताईं त माण्हू
हाणे त हा हा सही ता चओ, पर हाणे त प्लेटियूं वग़ैरह ठही करे चवंदियूं अॼुकल्ह त पेटी कोटनि जो बि कोई चकर कान तव।
सई सही ॻाल्हि आ सई ता चओ पिया हा त उहो ई मां चवां पई की थोरी तव्हां खां जानकारी बि मिली वेंदी फैशन जी बि जे को हले थो जाते छोकी काथे काथे पुराणो माल ॾेखारींदा आहिनि दुकान वारा त पंहिंजो माल कढणु चाहींदा त जाते नई डिज़ाइन जी शयूं हुजनि जीअं वॻनि में आ भई शरारा था हलनि या इहे चवनि था इहे छा चइबो आहे हुनखे प्लाज़ो वग़ैरह हलनि था हा घरारा शरारा या चवंदा त उहे बि पो मिली वेंदा न उते पो।
हा हा सभु सभु मिलंदव तव्हांखे बसि इहो थोरो बजट ॿुधाए छॾिजो त हुन हिसाब सां वठी हलंदीमाँव हिकु बज़ारियूं वरी।
जी जी हा हा त पो मां मथे महीने ईंदमि त मां तव्हांखे ॿुधाईंदीसांव की कहिड़ी तारीख़ असां चवनथा त पो तव्हां थोरो उन हिसाब सां पंहिंजो समय कढी वठजो ॿिनि ॾींहंनि जो मुंहिंजे लाइ त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी की तव्हां मुंहिंजे लाइ ॿिनि ॾींहंनि जो समय कढियो ऐं मूंखे शॉपिंग कराई हा न त बस
हिते गोविंदगर में अथव स्वातीअ वारो रिज़नेबल रेट बि रखंदो तव ऐं वैरायटी बि जेको तव्हांखे खपेव।
अचछा, अच्छा अच्छा ऐं हे राज पाल वारो अॼुकल्ह लॻाए थो इंस्टाग्राम में वॻा आऊं इहे त तव्हां हुतां वरिता तव? वॻा कोई,
हा हा हुतां बि वता आहिन, ॿ टे शयूं असां हुतां बि वतियूं आहिन। उहो बि सुठो आहे, छा आहे की न कुझु ॿी दुकान तां त कुछ वरी ॿी दुकान तां सभ त हिक जॻह सां न था वठी सघूं न।
न न, उहो त आहे उहो त सही ता चओ भेण ॼण हिक दुकान जी शइ वणे बि कान थी। लॻे तो हितां हाणे हिक अ क त बे हंधा वरी ॿियो वठऊ त उते मथां बी अञा नई शे मिली वञे सुठी ठी शेह मिली वञे।
हा ऐं विहाउ आहे त हर वैराइटी असांखे लॻंदो आ न।
हा, हर समय लॻे थो जीअं भोग में ॿे तरीक़े जो वॻो पाए त वरी साठनि में ॿियो पाए। त वरी हाणे बार हल हे करनि था इहो आफ्टर पार्टियूं आऊं इहे रिसेप्शन पार्टी त अलॻ अलॻ वॻा खपन था न अलॻ अलॻ तरह जा वरी हिक जेड़ा शयूं पाए त मज़ो बि नथ हा थीम बि रखनि था पर हाणे ॾिसऊं रखी थन थीम की न हाणे। ॾिसंदासीं उहो बि पुछणो पवंदो तंहिंखां पोइ ई त वरी लटे कपड़े जी सोच बि न की कंहिं तरीक़े जो वठजे न भेण इहो बि झंझट कयो तंगन वरी थीम ता रखनि रंगनि जी पो रंगनि में मुंहिंजी पई किथे कंहिंजो रंग थो वणे कंहिंजी डिजाइन थी वणे। ओडा मुंझी था पउ, की वठऊं छा पिया।
हा इहो त सही चयोय भेण अॼुकल् राग हेॾा पालया तन। त असां भटकी फटकी परेशान पिया था थियूं जिते डिजाइन वणे उते कलर न खपे।
वई वई ॻाल्ह थी वञे पई। पर हाणे जीअं हूंदो ख़ैर शहर आ त मिली बि वेंदी हर शइ सु सुठी पंहिंजे मन जीअ हिक हंधि न त ॿे हंध ॿे न त ट्रे हंधि मिली वेंदी।
हा हा, पर भेण ईअं कजो तव्हां पर ट्रे चार ॾींहंनि जो समय वठी अ छोकी हिते अलॻ अलॻ मार्केट अलॻ अलॻ जॻह ते आहिनि
अच्छा ट्रे चार ॾींहं लॻी वेंदा भेण।
आराम सां, आराम सां।
अचछा अच्छा। हा उहो त आहे ॼण बाज़ार निकिरजे थो त थोरे में ई ॼण मथो ख़राब थो थी वञे ॿ दुकान टे घुमऊ हिक हिक बज़ार पर ते परते आ त उनमें समय बि थो लॻे। वरी घर गृहस्थी बि ॾिसणी थी पए ॿार घर में आहिनि त उन्हनि खे बि के टाइम सां ख पे या ॿरह पढ़न था स्कूल ट्यूशन वञनि था त उनखे बि टाइम ॾियणो आ न।
सही सही आ आऊं मेन ॻाल्ह इहो बि आहे गर्मी आहे त शाम जे टाइम ई निकिरंदासीं। आॾे सुबुह सां त कोई निकिरंदो कान।
सही सही ता चओ भेण हा इहा ॻाल्ह त सोरहां आना सही चयव तव्हां।
हा थोरी ठदकार थिए त पोइ माण्हू निकिरंदो आ ऐं पो आहे। पूरी राति पंहिंजी आ, मार्केट त बय ॾहें यारहें ताणी आराम सां खुलि पयूं थव हिते
अच्छा। इ खुली पयूं आनि असांजे हिते त अठे वॾे ॼण ईअं थी वेंदो आहे। ॼण रात थी वई आहे, दुकान ईअं बंद लॻा पिया हूंदा आहिनि इअं लॻंदो आहे की छा आहे भई, अठे वजे ई बंद था करे छॾनि त माण्हू खे केंहिं महल निकिरणो हुजे, गर्मी केॾी आहे छहेें सत खां पो त सोचूं था की निकरऊं घरा बाज़ार, बाज़ार साॻी ब थेत मतलब, उस मेय त निकरी ई न थो सघजे
माण्हू ई अठे बजे खां निकिरंदा थव वठणस कोई बि शॉपिंग करणी हुजे त न घर मा निकिरन। न आहिनि
अच्छा, शहरनि जी रौनक ई ॿी आं भेण। शहरनि जी रौनक ई ॿी आ। तॾहिं त चवनि था न की भाई शहरनि में हर सुख -सुविधा भी मिले थी, अऊं पाण समय जी बि पाबंदी ना आहे सु सुठी ॻाल्हि आ न पाण सते ताईं माण्हू घर थोरो निपटाए करे वञे, अठे खनि आराम सां फुरसत थी करे, त पो मां ॾहें ताईं बि घर आयो थदाण में बि घुमी ईंदो माण्हू। हिक जूं ॿ दुकानियूं पाण घुमी वठ ठंदो छोकी गर्मीअ में त पुॾे बि नथो ऐं वणे बि नथो ॾण पांजे शरीर मां बेज़ार लॻो पियो आ माण्हू त ॾण शॉपिंग करण में बि पो मज़ो न ईंदो। अऊं हीअं घर मां बि फुरसत थी वेंदासीं त उहो बि दिमाग़ु ओॾे न हूंदो भई ठीकु आ ॿारनि जे लाइ रोटी ठाए आयासीं। त ॿार पाण ई खणी खाई वठंदा, मर्द खाई वठंदा पुठियां उहा बि न थींदी चिन् तां पाण खे
हा हा इहो त सही आ, कमु निपटाए निकिर त मज़े सां पोइ शॉपिंग वेठो
सही, सही। पो मन बि थो लॻे जण बाज़ारि घुमण में पो ॾण लॻे थो, हल ॿिनि खां टीं दुकान बि घुमी वठ मतां काथे कुछ मिली वञे अहिड़ी शइ बि रोज़ रोज़ जण निकिरण बि त नथो थिए न घरा भाई
न, न। हाणे ॿिए शहर मां ईंदव त कम से कम पांजो समय वठ ईंदव त सॼी ख़रीदारी हिकु बार में ई थी वेंदव, न त ईअं बार बार अचणो पवंदो परेशान तहां बि थींदव।
आहे त साॻी ॻाल्हि उहा ई की? भई ॿिए टे ॾींहं ते वरी अचु तंहिंखां त ॿ ॾींहं टे ॾींहं कढी अच आराम सां त पाण कम बि निपटजी वेंदो उहो ई। हा ठीकु आं भेण पो मां अॻिले महीने पो तव्हांखे ॿुधाईंदीमाव कॾहिं ईंदमि त पो असां गॾुजी हलंदासीं बाज़ारि, ठीकु आ न भेण
हा हा, ज़रूर ज़रूर।
जी चॾो जय झूलेलाल भेण।
जय झूलेलाल।
जी